ओं चय
हँ सभ नहि छै अहाँ
नमस्ते सब नीक बा छैे
हँ हम सभ नीक छै अहाँ अपन बताइ अहाँके अपनेके सभ नीक छै
ह हमरो सब नीक छै तबे तऽ सब नीक छै माय बाबूजी भाय ब सबके तबे नीक छै सबलोग बढ़िया छै आओर बताय छै रौआ परिवार मे सबलोग ठीक नीक छै मााय बाबूजी भाय बहिन के सब तबियत नीक छै
ह हमर परिवार में सब लोक के नीक छै सबके
आबाज रौआ ना आबैछै बोलि न छै
बोलै छी हँ हमर परिवार मे सबलोग नीक छै अब जाइ छियै आवाज
ह फ्रेस नमाइ छै आब रौआ बोलै छै घर परिवार के माय बाबू भाय बन सब नीक छै रौआ सब परिवार के तबियत नीक छै बानु
हँ सभ परिवारके तबियत नीक छै अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै
ह हमर खाना पीना सब नीक छै अभी खाइ ने छी अभी तऽ खायने छियै चावल खयने छियै थोड़ा चिकन बनै छियै चिकेन खयने छियै सलादो खयने छियै आ रौआ का खाना पीना खयने रौआ खाना पीना सब निक छै
हँ हम सभ खाना पीना नीक खाना पीना आजु खैले छी हम खैले छी भात खैलें छी दाल खैले छी तरकारी खैले छी तरकारीमे घिउराक के तरकारी रहै छै ओकरा बाद अहाँके बता दू हम भिंडीके तरकारी रहै छै फेर तनी मनी ऊनाहोकै छै
घीउरा के कि झुगनी के
न न घिउराक के न अंडा खैले छी घिउरा घिउरा
तऽ खाना पीना पेट भरि खाइ छै
हँ खाना पीना तऽ पेट भरि खैबे करैत छै बिना खाना पीना
आवाज रौउर न आबै छै हमर आवाज फ्रेश जाइ छै
हँ जाइ छै अहाँके आवाज सब फ्रेश आबै छैे शायद एने मौसम खराब करय छै नु ओहि कारण तनी दिक्कत होइ छै लागै छै
कार रउआऽ लागै छै आज बारिश जोर से होइ छै क रातिमे
लागै तऽ छै अब देखू की होइ छै
हमरो साइड तऽ पूरा अन्धेरा छाय छै काला बादल छै लागयता रति भर आज बारिश होइ छै अभी तऽ बारिश न होइ छै लायता एक घंटा मे बहुत जोर से बरसा होइ छै हमरा तऽ काल रात काल रात के दू तीन बजे बहुत जोर से बारिश होइ छै नींदे टूट जाइ छै आ सुबह उठे छै नु आ बोलै छी का रउआ कहय चाहय छियै
हम कहै छी कि सनिचर केदिने अ हाफे टाइम मतलब आधे समय न चलै छै बैंक कि भरि दिन चलै छै
दा कोनो कोनो बैंक होइ छै नू तऽ देखइ छै कोनो कोनो बैंक सनिचरीके फुलटाइम काम करे छै आ कोनो हाफ टाइम करे छै हमर साइड तऽ रहे छै दूगो बैंक रहे छै दुनू हा फुल टाइम रहै छै सनिचरो के कोनो कोनो होय अभी जे नियम होइ छै पोस्टआफिस होइ छै आओर कोनो बैंक होइ छै ऊ सनिचरो के हाफ टाइम आब रहै छै न तऽ
एस बी आई कब चलै छै
कोंची कह छी रउआ
एसबी आई
एस बी आई के तऽ पता नहि हइ छै एस बी आई भी त बड़ बैंक रहै छै तऽ लगै छै ओ भी फुल टाइम चलै छै शनीचर के
चलू तब तऽ ठीके छै इसलिए फूल टाइम चलै छै तऽ बड़ा नीक बात छै हमरा उह काम ओ हमरा बोलले रहै छै कि परसो आबैके ले जाइ छै
ओ त बात तऽ नीक रउआ कहै छै ओर बतायै छै का लागता रात मे बहुत जोर से बारिश के सम्भावना लागे छै का
ह हां ओ बङी तब हवा ना बदली तब त लागैय छै दु बारा देख होइ छै हावा बहै छै तऽ ठीक छै लेकिन दिक्कत एतना होइ छै कि अहाँ की बताउ अहाँके बता दू की कथिी कथि दिक टोकैत पूरा मतलब कि मोहल्ला मे महल्ला मे लागै छै जे कि बारिश होइ छै
तऽ ओ बात तऽ सब नीक होै छै बारिश से इ दिक्कत हो जाइ छै ने बारिश तऽ जरूरी बाते छै गर्मी काफी पड़ै छै बहुत पड़ै छै गरमी वस पड़ै छै सिल पशिला देह जाइ छै से बाहर लिखैत मना करै छै जब जाइ छ दुकान दुख तऽ ठीक रहै छै आ जब जाइ छै खाए तऽ बहुत गर्मी रहै छै च्कर आ जाइ छै पसीना से लतपथ हो जाइ छै त बारिश त जर रह छैर बहुत बारा नदी रहै छै ने बहुत जल स्तर कम हो जाइ छै त चाह त पानी होइ छै तऽ नदियो मे पानी हो जाइ छै आ पानी नहि होइ चाह छै पानि बहुत दिक्कत जाइ छै कल मे पानी नहि आय छै मोटर मे पान नहिय छै च पानी आय छै दिक्कत ई हो जाय छै कि बिजली कट जाय छै आधे के कारण बारिश के कारण पेड़ो टूट जाय छै नालियो पूरा भर जाय छै पानिो लग जाय छै छियै लेकिन ई तऽ दिक्कत जादे न बै छै अर बारिशो नहि हो जाइ छै तऽ पानी नहि आबै छै सबे बड़ा संकट तऽ ई हो जाइ छै पानी केतरे पी जाइ छै तऽ बारिश को हो भी जरूरी ब छै त ड के रोड कैसन छै डाल रोडार भरि जाइ छै
न ठीके छै हमे सबसे रोड हमरा तरफ रोड खूब निक जे बस दिक्कत ई छै कि ओ जे रोड छै न
हँ बोलैय छी हँ समझै छी
ओ रोड बड़ा मतलब दिक्कत बस इतना छै कि ओ जेो रोड छै बड़ा पातर रोड छै बड़ा दिक्कत होइ छै
ओ त एको एक इ एोगो रूट रहे छी आओर कोइ रोड न रहै छै
न हमरा एकके गो रोड जाइ छै छै जो मतलब कि जाइ छै मुजफ्फरपुर से दूरो जाइ छै
तऽ एजगो रोड से रोड रोड से लोक जाबी छियै और आ छियै दूगो रोडा रहै छै एगो जायके छै एगो आइ के छै
न न ओ ना छै तहिनी दूर पतलााग गेल छै रोड समझलियै अहाँ
तऽ राति मे तऽ काफी डर लगै छै रोड से जाइ छै कोई गाड़ी आर कुचाल दै छै तऽ काफी डर रहै छै
हँ ई तऽ बात अहाँ सहिए कहै छियै तनि सभकेऽ डर लागबे करै छै तब की करै छी
त रउआ रात मे घरसे न तऽ हमर त काफे रोड बड़ रहै छै चार गो लाइन के रोड रहै छै एक रोड से जाय के एक रोड से आय के एक रोड से गाड़ी के एक रोड के बाइक के अलग उठय छै हमर तऽ घर के तरफ से तीन तीन गो रूट रहे छै आ जायगे कोनो रूट से आ जायगे तऽ हमर ते दिक्कत न होइ छै बस ईे दिक्कत होइ छै परर्व त्योहार में छै ने बहुत लोगो रूड पे द काल लगा लै छै ठेला लगा ले छी तऽ जाम हो जाइ छै तूपर टाइम मे रात में त ठीक रहे छै आ दिन में ठीक रहे छै विवाह मे लगन उ पड़लेु ओ लगन में सब लोग बहुत तैयार तयार त्यार कपड़ा उ कनता मेकअप का सामान किनता तै जूता चप्पल कीताउ ने छै तऽ ओहिस जाम हो जाइ छै त कपड़ा कहाँ से किने छै शहर से कि अपने गाँव से कपड़ाने किने छै त्यौहार के
न हम तऽ अपनेसम खरीदै छी गायोसँ खरीदै छी जेने हमरा नीमन मिल जाइ छै जेने हमरा नीक मिल जाइ छै खरीद छी
त कइसन कपड़ा पेन्हे के मन करै छैई सियाावल पेन्हे के मन करै छैई कि रेडीमेड पेन्हे के मन करै छैई
न हमरा रेडीएमेड नीक लागे छै सिवावल हमरा ओतना नीक न लागे छै
तनि हमरा तोरा दुनू नीक लागे छै लेकिन देखिही हम त मौसम के तरह स कपड़ा पहिनैछी ठांडा मे की करै छै जींस पहिनैछी छी आ श शर्ट पहिनैछी गर्मी मे का करै छी पेंट पहिनैय छीयै जींस से थोड़ा बहुत गर्मी करै छैइ बहुत पसेनाइ छैई खजुआइ छैइ पैरो पसीना दिक्कत रहै छैई आ जाय मे ओहिसे भाई सूती पेंट पेन्हैइ छीअई और ओहिस बरसात में तो दुनू चल जाइछइ छैई आओर रोआा बताै छै रोवा जींस पहिनेै छै कि रेडीमेड पेंट पहिनेै के मन करै छै
हमरा तऽ रेडियोमेड चलै छैइ हमरा कुछो हम पहन लेबइ छी हमरा कोनो दिक्कत नह होइ छैइ
ओ रउआ तऽ ठीके बात छैइ हमर तऽ दिक्कत बहुत होइ छैइ कपड़ा में और बताइ छैइ रउआ नाइट पेंट नाइट कपड़ा पहिर के सुतै छि की
न न न न हमरा बस गर्मी अगर रही तऽ हमरा जींस पहिना के नहि सुति सकै छी बड़ा दिक्कत होइ छै
आओर ओ तऽ भात स ही करै छै हमरो तऽ ओ दिक्कत रहै छै जीन्स काफी मोट रहै छै ने आ हावा न आ जाइ छैऽन काफी दिक्कत रहै छैइ लाइट रहै छैइ तऽ चल जाइ छैइ लाइट नहि रहै छै तऽ काफी छै हम ते लाइट रहे छी नहि रहे छी हम का करे छी पेंट पेरे छै सूती पहिरे छै न तो रात के नाइट पेंट होई छै ने ओहि से पहिरे छै आ जींस पहिर के सुते छै न तऽ नींदे न लगे छैइ पीथि दिक्कत होइ छैइ बहुत गर्मी न लागै छैइ प हूं
हां एकदम सही बोलैछिय सूती कपड़ा पहन के तऽ मजे कुछ अलग होइ छैइ हं अहाँ के खायक बनाबे आ जाय के
ह तऽ थोड़ा मोरा तऽ खाना बना सब आही जाइ छैइ हम का करै छ न घर में
अहाँसभके खाना की की भऽ गेल बा
हँ सब खराब नीके रहैइ छैइ ठीक भायजी फिर बाद मे काल्ह बात करै छी
ह्म
ओ मस्ते छैइ